हलो हां बहिन की हाल चाल छैइ
सभ नीक छै अपन कहु
हँ हमे भी नीक छियै आज अहाँ के छत से देखले छियै कि अहाँ खूब सज धज के नीममे से तैयार हो के कतय जा रहल छी
अरे आइ हमर भतीजी के कोजागर छियै ने मिथिलामे कहल जाइ छै कोजाग्र बिनु बियाह अधूरा ताहिले मखान पान सिन्दूर लऽ के जा रहल छिए
हम तऽ शहरमे पलल बढ़ल छी हमरा ई सभ रीति रिवाज बुझइत नाही छै कोजागरी मान की खाली रसम की एकर कोनो मतलब छै
हं मतलब छै रीति रिवाज खाली रसम नहि होइ छै ई हमर पहचान छियै हमर जड़ी छि कोजागर मने नव दुल्हा दुलहिन के पहिल शरद पूर्णिमा माने मान्यता छै जे एहि राति लक्ष्मी जी पूजै छथि कोजागति माने के जागि रहलो अछि जे जागि के पासा खेलै छै तऽ लक्ष्मी हुनका घर आबै छथिन
अच्छा तऽ पासा खेलय से धन कतऽ से आयत ई तऽ अन्ध विश्वास भेल ने
न ई एकर प्रतीक बुझू आशा जीवन के अनिश्चितता छियै दुल्हा दुलहिन के सिखाओल जाइ छै जीवनमे सुख दुख पाषा जेका आबय जाइत रहै दुनू के मिली खेलाय पड़त हरी जीत में संग नहि छोड़ब आ रीति भऽ जागब माने जागरूक रहू आलसी नहि बनूं
वाह ई तऽ बहुत गहींर बात भेल हम तऽ समझैत रही जे बस मखान खाय लेल बहाना छी ई कोजागरी पुजा मिथिला में तऽ रीति रिवाज बहुत छै जन्म से मृत्यु धरि सबके पाछ छै एहने अर्थ छै की
ह सुनू जखन बच्चा रह छै त छठिहार छठ दिन विधाता बच बच्चा के भागे लिखई छथिन ई मान्यता छै तऽ असल मे छठिहार माय के आराम लेल छै छे दिन धरि आय के पूरा सुतय जाइ छै गरम खाना अजवाइन के पानि मने विज्ञान कहै छै कि पुस्टपमुख केयर ए सब
अ मुंण्डन बाल कटाई मे भी कि धर्म छै कोनो धर्म छै की
हँ तऽ मुंण्डन जे होइ छै न शुद्धि करण छी
मने घर मे बच्चा के मान पोषण भेटै छै तऽ मुंडन के बाद नवजव सागे मुंण्डन के बाद बच्चा के माथा पर धूप लगै छै तऽ बेटा
अहाँ बाल दान अहक ताक के प्रती छै ईसभ